कही दोसर बात करब विवाहदानवला टॉपिक खतम भेलहु
हँ बदल सकैय या परिस्थिति बदल सकैय या लोकके नहि बदल एहन बात नहि छै
हँ बदलतै उएह ओहि लेल काज काज करय पड़तै
हू हू हू हू
नय
हँ
हँ तू काज करबही तखन न
एकराद तऽ कहलकै हन जे जॉब ज्वइन केलकै हन एकटा कोन दीन हमरा नय बुझाइयए हमरा बुझाय झूठे कहै छै म ई आब समाप्त होयवला छै न तब किस्तऽ बतेतै तब ओकरा किछ भेटतै
अच्छा
हू हू
नीके बुझही खराब की कथि लु खून जलाबै
हँ हँ तऽ कैर ले
आ के की करै छै ओहि पर बेसी ध्यान नहि की करै छ ओ बेस ध दै चाही
हँ
शान्तिके अनुभूति अगर चाही तऽ आ नहि बौखाइ छौ तऽ देखैत त रहब
बेसी नहि देखी जे के की करै छै
अपने जे करैत छियै उएह बहुत छै
ओ बहुत छै ने हँ हँ ओकर विवेचन केनाइ जरूरी भए जाइ छै कनि
ह ई भए गेलै मुनि महात्मोवला बात ने भए गेलै नहि मुनि महात्मा छटा एकान्त करैत रहल
किए एकान्त करैत रहल ओ तऽ अलग चीज भऽ गेलै ई मुनि महात्मा वला बात नहि भेलै ई तऽ ई तऽ सच्चाइ छियै ने देखी
मतलब तोरा पास एनर्जी छौ तू आब दोसर मे खर्च करबिही उ ठीक रहतै कि तू अपना आपमे खर्च करबिही से ठीक रहतै से आब कह
नहि अपना आपमे खर्च करतै लोक
ओ एनर्जीके तऽ काम काम कतौ ने कतौ करबे करतै
लेकिन लेकिन आदमीके तऽ ई नहि लागै छै ने जे एहि सब आदमीके सङ्गहे हमर हम ठीक छी
तोरा एगो बात तोरा ई तू ई मानै छीही कि नहि मानै छीही जे जे जे आदमी बारह घण्टा काज करै छै ठीक छै चाहे ओ मानसिक रूपसँ शारीर मतलब माइन ले तू भोरे उठलिही एक्सरसाइज करै लए गेलही ठीक छै भोरे उठलिही एक्सरसाइज करे ले गेलही एक घंटा मे वापस एक्सरसाइज कऽ के एलही फटाफट नहेलही सोनेलही इसकुल गेलही नश्ता केलही इस्कूल गेलही इस्कूल से एल ही तू फेर तू खाना पीना खेलही और कनि आराम मे चैल गेलही आराम के कैक उठलिही फेरट्यूशन गेलही ट्यूशन से छ बजे एलही फेर क्रिकेट खेलय लेल चैल गेलही क्रिके से एल हिया आठ बजे तोऽ तकर बादसँ फेर ट्यूशन पढ़ेलही नौ बजे राइतमे एलही खाना खैलही दस बजे सुइत रहलही
ठीक
आऊर एगो आदमी एगो आदमी ई भए गेलौ एगो आद आमी छै जे भोरे उठलै दू घण्टा बैसलै पहिले अङ्गनामे आइब कऽ या दलानपर ओकर ओ अच्छा ओकरा पता छै जे हमरा कत तौ नहि जाइ किया
हुँ -
हमर टाइम बान्हल नहि यए उ हर उ चीज के देखैत रहतै ने जे मने ओ देखतै तै नहि देखैके कोशिश नहि करतै ओकरासँ देखाए जेतै
ह्म कोकोकोला कोइ को बैस ने बैस जो ने कही पे
पहुँचैके छौ और तोरा रोटी सब्जी देलकौ बनाकऽ
द प म भेट गेलियौ हँ
तऽ उ की कहै छै ई उ
ओ देखै के नहि कोशिश करतै जखन तोरा बर्डेन नहि रहतौ तोरा पता रहतौ ओतौ की हमरा पास पर्याप्त समय ये मतलब तोहर शरीर के तोहर मस मन मस्तिष्क केइ पता चैल जाय छै
हँ
आब माइन ले तोरा नीमक नहि छौ सब्जी तरकारीमे आब दस मिनट एकजेक्ट दस मिनट बाद तोरा स्कुल निकलै के छौ तू कहबी कि जे कनि नीमक दए दिअ अहिम तू ओहि लए कऽ बहस नहि नहि छेड़बिही किया कियाकी पास तोरा पास तोरा पास समय नहि छौ पर्याप्त तू अपन एनर्जी के कतहु खर्च ल केलही अपना आपके बनाबैमे ल लगी आओर ज करा जे ओहिमे नहि लागल छै ओ ओ कतय खर्च केलकै
ओ तऽ अपन बैसल बैसल बर्बाद केलकै
बैसल बैसल बर्बाद केलकै ओ दस गो बात खीचतै जे एहिमे निमक किएक नहि छै भोरसँ बनलै किए नहि किछु भी हम अपने बना लेब हम अपने खाए लेब
ह्म
बुझली इएह होइ छै तोरा पास ओ तोरा पास एनर्जी छौ ओ चीजके तऽ ओ ओकरा कतहु यूज कऽ रहल छियै ओ डिपेंड करैत छै
हँ हँ हँ
एक्जैेक्ट जगह लगाए दही तऽ ठीक छै आओर नाइन्टी परसेंट लोककेँ एक्जेक्ट जगह नहि लागैत छै जे दस परसेंट केऽ लागै छै ओकरा देखही
देबो ठीक कहै छै नहि बलक बत बेटा हँ हँ हँ हँ ई चीज तऽ छै अगर बिजी छै आदमी तऽ फेर ओकरा समस्या कम छै
हँ
छोटका मोटका चीज तरफ ओने ने रहै छै
हँ हँ हँ हँ आ कन्टिन्यूटी बहुत मैटर करै छैिय कोनो भी काम के लिए कोनो भी उत्थानके लिए ककरो भी आदमीके पर्सनैलिटी डेवलपमेन्टके लिए कन्टिन्यूटी बहुत ज्यादा मैटर करै छै
हू
बुझलीही
हँ हँ
ई मानय छी कि नहि मान यछी
मान ने छियै तऽ
आइसँ कते अपनासभ तीसरे चौथामे बरदराजवला कहानी पढ़ने रही ने
हुँ हुँ
कोन कहानी
ओ हस्तरेखा बला ओ हँ हँ हँ दिन दू टा दूगो सेमे कहानी रहै एगो बरदराज बाला एगो संस्कृत मने पाननी वालला रहै
पाननीवला रहै हँ आ बरदराजके जे वापस कऽ देलकै विद्यालयसँ ओ जे कुआँ पर गेले आ रस्सी घिसल देखलकै आ ओतो उ की
एहिमे स्पीकर ऑन क नहि छै सुधा की
नहि
हँ
तऽ कहलकै ने जे ई इ भऽ गेलै ह की कहै छै भरदराज सोचलकै जे जखन इ पत्थर एहेन चीज के रस्सी एहन कोमल चीज घस देत हतै तऽ अभ्याससँ हमहुूँ पढ़ि सकै छीियै
हूँ हूँ हूँ
तऽ ई जे महापुरुष सब कहि गेले हन से एनाहिते थोड़े ने कहि ओ सब प्रैक्टिकली क के तकर बाद ने लिखलकै हन आओर कहलकै हन लेकिन आइ काल्हि के लोक मे ओते पेशेंसे नहि छै तूरातऽ रिजल्ट चाही
आइ काल्हि तऽ जे भेटल से तुरते भेट जा
आ तू विश्वास राखही जे घसलकै हन ओकरा मिललै हन
अच्छा
हमरो एहन आदमी पैसा कमाए लै छै देखि रहल छियै
अ ह ह
कौन मौसम
हँ किछु ने किछु तऽ प्राप्त भेटे जाइ छै ने
कहियो सोचैतैत रही
ओहिो ने
तऽ आओर कहीँ गाँव घरके हाल चाल
गाँव घरके हाल ठीक छै एकदम बड़ा व्यथित रहौँ अपना लेल माँसँ गप्पशप केलियै
कोन माँ स
अपना माँसँ
हँ
कहलियै इच्छा होइ छौ जे आब फेर बाहरे चलि जाइ छै बढ़िआँ अत भविष्य हमर ठीक नहि बुझाइया
हुँ -
कर माँ बुझेलक बड़ा नीक लागल मोन हल्ल कतहु जेबह आब क तो जाय के नै छ एहन बढ़िया चलि रहल छै छला एकरा
हँ
कहानक सेट पेग द ही
कथे
दुकान के एगो सेटप ओ से दही बस भऽ गेलै छोड़
हू
वाह वाह
एवा
कतहु लग जेतै
लो घ ट कत जेतय वाहे फिज बन के दहीन गर्मी छौ बढ़ ने
गर्मी छै गरमी लागै छै एहनो नहि छै गाँव छियै तऽ कहीँ आदमी हमर अमर भए गेल आ खरवला घर भेट गेल तखन तऽ दलान अपन खर्च ठीक छै कनि मनि गर्मीमे गर्मी नहि रहतै ठण्ढामे ठण्ढा नहि रहतै तऽ की रहतै
सही बात छै
सेच छै रश्मी से बात हो छौउ की नहि
बहुत कम कनिमनी
एहिपर कतेक तोहर कॉलिंग भए गेलै
तोरा सङ्गे तेसर दो तेसर छियै कहाँ कलियै ह द हँ कनेक्टे नहि होइ छै तूस महा खतम लोक छी
नहि त
गो खुशो स के लिए आ दूगो तोरा सन के लिए ओहि जे नली ओ तूत गायबे भ गेल ही
गाइब कतहु भए जेबै
एकरा गायभे भ नहि करै छै
आबि गेलै कनि लड़कासभ छै गाँवमे क अपनो मोन नहि ठीक रहय धीरे धीरे हँ हँ
अरे किछु नहि छौ तू शरीरेके बलबुस्ट बना ने
हँ भाय आबनाहुँ हम देख लेलियै ने एखन एक दू साल हमरा कोनो आओर दोसर तेसर ऑप्शन ने पर जेनाइ मूर्खता छै
ठीक छै रुकता आब रखै छी
ह्म